आर मातकान दी हेलो हेलो हेलो
हँ हेलो
प्रणाम सखी
ब
का करै छे
हां निमन छै आपन बताउ
हमारे हाथो से सब नीक छै तोहार घर मे सब कैसन छै
हमार घरमे सभ नीमन छै आज तऽ बड़ी गरमी छै
एने तऽ खूब अभी हवा चलै छै
हू
भी आज दिन भर कट छै आज मियां के त कोइ परब छै तो एहां तजिया उठे छै तऽ पूरा सवेरे से ही लाइन काटे छै
ह्म
ओकर बाद आज रात भर लाइन भी नइ आबे छै फिर कल भी तो बयस तब तजिया सब उठे छै तो लाइन नहि आबे छै
हू
ह
मिंया लोग के त्यौहार रहे छै तऽ बिजली के यहि इधर यहि धरा रहे ए छै
तुम्हारे यहा तो महल्ला मे ककरो ही भी लाइन नई छै हमार घरके बगल वाली आंटी ई सब सब हमारे घर मे आबैय छै तऽ अभी सब हवा चलै छै तऽ सब दुआरी बे बैठल छै
ह तऽ तोहर यहाँ इन्वर्टर छी
हँ ईहे से सब आवल छै अभी तऽ खूब जोर जोर से हावा चलै छै
तब तऽ मौसम नीमन भए गेल छै ना
हँ यहाँ तऽ खूब नीक लगै छै छता पे हम बैठल छै तऽ खुब हावा चलै छै
हअ आ आज तो आज तो हमार माई निर्जला एकादशी करले छै तो कूछु न खाय छै ओ तोहार माई भी निर्जलाय एकादशी करै छै छै त
हमार माय तऽ खाली मीठा मीठा ले लै छै हमारे यहा त हमार माय न करै छै बोलय छै इ कभी ना कैले छै त अभी कैसे करे छै तो बस खरी
हाँ
ई त ई परब त बड़ि कठिन परब छै
दिनभैर मे इ किछ नइ खाय परेल छै नय पियल परैय छै ई गर्मी मे त बरी परेशानी भै भै जाइ छै
त्योहार घरमे आज खाना त्योहार घर मे आज खाना के आज का व्यवस्था छै
हमार यहाँ तो खाना व्यवस्थामे दाल बन दाल भात सब्जी बनल छै अ तरोई
करैली के भूजिया बनल छै आओर बे परोड़ के सब्जी बनल रहल छै और कुन्द्री के भी भुजिया बनल रहल छै रोटी बनायल रहल छी
और भात भी बनायल रहल छी हमर सास ससुरजी भा चा रोटी नहि खाायल छी त हुनका खातिर भात बनाबे पड़ै छै
तोहार बाल बुतरू सब कैसन छै
हमर बाल बुदरू तऽ सब निमन छै अपन दादी के साथ घुमैल जाइ रहल छै
और तोहार यहाँ कि की भोजन बन रहल छै
हमार यह तो हमार माइ तो नीमक तो खायबे न करे छै छै त हमार खाली रोटी सब्जी बनल फेर तऽ हम हमार बहिन सभ खाय छै हमार माय त ना न खाइ
तऽ ओ मीठा मे का बनल छैै
अभी खाइ छै रोटी और दूध सात के कुछु बनाइ हलुआ चाहे सबुलदाना
ओ
तऽ
किया के हलुआ बनाए
बनाए अभी तो न बनाई बनाई साँझ देबे के बाद
हँ
आटा के हलुआ आटा के हलुआ बने बनाई छी
हँ आटा के बनाई चाहे बेसन के
हू अच्छा तो आइ दिन भर माई खाली मीठा खाायके रहि रहेल छै
हू ह उड़आ दो
हँ बहुत लोक अपन तो मीठा खा के रहे ल रहे ल ही छी ओर बहुत लोगन तो कछ न खाय पानी भी ना पीए छै
हू
आर पूजा करै ल कहाँ जाय बे छै
आँ
पूजा उजा कहाँ करले छै हँ हलो
हमार माय तो घरहि मे पूजा कर लेल छै
ओ न बहुत लोग अतो मन्दिल जायके रही छिये
यहाँ तो मन्दिर भी बड़ी दूर छै तो हमार मज कर लेहल छै
औ अच्छह
मुम्मी
हँ यहाँ तो मन्दिर भीरोहुमे रहैल छै तो सब कोइ तो मन्दिर जाइ ले छै
यहाँ त बड्डी दूर छै से सब कोइ कोइ जाइ छै कोइ कोइ दऽ घरहे मे पूजा कर लेइ छै
ओ हँ दूर रहेला त बड़ी दिक्कत होइ गेल छै जाइमे एक तो शहर एक तो ह हर उ सहले रहे ले छै आ ओते दूरे जाय के पड़ी त बड़ी दिक्कत भई जाय जाइ छै
हूँ हमार माय तऽ घरे में कर लेहल छै पूजा ओकर बाद हमार घर के के बगलमे आंटी लोग सब गेल रहै छै मन्दिर
ओ बहुत बुतरू लोक हल्ला करै छै छै कि वही खेले न रहै ल छै
हम त छता पे छै नीचे सब हवा चलैत छै तो सब बाल बु दरू तो त खेल रहल छै
ओ
एहां त बडी जोर जोर से एकदम हवा चले छै पूरा पेड़ पौधा ही लइ छै
अच्छह
ई एहे दने त कुछू न होए छै से बड़ी हवा चलै छै बारिश बइ छै दिन भर के एकदम तेज धूप रेहे रहै छै
नीक छै सखि आब बाद मे करम कहि काम याद आ गई
ठीक है सख
ठीक छै ठीक प्रणाम सखी
ठीक छै खुश रहै सखि